अं
हलो
हँ बहिन की हाल ये
ठीक छै बहिन अपन कहू अपन केहन छिये
हमु ठीक छी
ठीक छी न हमे सोचलियै आहाँ बिसरि गेलियै हमरा
नै यै नै बिसरलौं वाँ की करै छी
कुछो नै करै छियै बहिन एखनी अखनी तऽ बैठल छियै पानि नै छथिन तऽ बैठले छीयै अखनी कछो नै करलियै या
पानि नय यै
पानि नय छै हमर बहिन कनिटा मैगी बनेले रहौं ओही खायल रहथिन आओर बठिल छथिन
ठीक छै आओर खाना पीना तब नय बनल हेऽत
हूं खाना तो बनेलियै खाना तऽ सुबह बनेलियै दालि बनेलियै भात बनेलियै बैगन आलू का तरकारी बनेलिए कनिटा रोटी बनेलियै ओनू खाती रोटी बनलीयै
आओर मम्मी पप्पा सब बढ़िआ नीक छथि
आओर अहाँ सब की सब बनेलियै
हँ हमहूँ रोटिए सब्जी बनेलौं हे
रोटी सब्जी बनेली की की सब्जी बनेलियै आंहा
हँ झिंगा के सब्जी बनेलौंहे
छिंगा के सब्जी बनेलौं हं तऽ बड सुन्दर झिंगा के सब्जी बनबै छियै केना केना बनबै छियै ओ
च उएह प्याज लहसुन सभ दए कऽ छौंक देलौं तेजपत्ता दए कऽ अपन बाड़ीके रहै छै ने अच्छा बनै छै सब्जी अच्छे लागै छै रोटियो के साथ दालो चावल पर खाय लिय तऽ नीके लागत
हँ ई बात तऽ छै
आओर परसा उरसा उमहर भेल यै कि नय उमहर वरसा सब भेलयै कि नय
की बोलियै बहीन
कहलौं उम्हर वरसा सब भेल य कि नय
नय ईमहर कुछो नय भेल छै कुछो नय एते ने गरमी छै ने इम्हर सन कि हम की कहब बहीन बड्ड गर्मी छै इ साल
हँ गर्मी तऽ एम्हरो बड्ड छै गाँंव मे भी गर्मी बहुत पड़ि रहल छै बच्चा सबके छुट्टी भेल कि छुट्टी खतम भए गेल
हं छुट्टी भेऽ गेल छुट्टी भेले इतना बड बदमाशी करै छथिन बड बदमाशी करै छथिन की बतबऽ अहाँके हम
हँ बुची त अहाँके आब नमहर भऽ गेल हेऽत
हँ बुच्ची तऽ नम्हर भए गेलै लेकिन नमहर बला काम नय ने करै छथिन नमहर वाला काम नय करै छथिन बदमाशी करै छथिन बड बदमाश छलै
ओ बुच्ची के देखला तऽ बहुत दिन भऽ गेलैया
तऽ आबु न अहाँ तऽ एबे नय करै छियै
आ एक काम करू ने गरमी के छुट्टी अहीं सब चलि आबु गााँव घुमि लेब
सोचै तऽ छियै देखै छियै हमर मालिक कनिटा नय जनै छियै नय जायके चाहै छै ओकर छुट्टी नय भेलै हम कहलियै कि हमरा पहुँचा दे तऽ नय सुनले बोले बोलकै कि शनिचार दिना जेब नइ त रइब दिना जा छुट्टीक
हँ ठीक
तें से तैं खाली लेबै
आ अतऽ कतो घुमे आर लए गेलियैये की नय
नय अखनी नय गेलियौ सोचै छियौ जाय
आ अहाँ फोटो लगेेले रहियै स्टेटस मे बहुते सुंदर लागै रहै।
हँ तैयो फोटो देखै छियै बड्ड सुन्दर छै हँ अहाँ दुबे गोरे छी
अच्छा अ अहौं देखैमे सुंदरे लागै छी साड़ी कतऽ से लेलौं रहे।
सारी पेहेन के बजा सकैये ई हटिया पर से
आ
हँ ई बगलमे भी लागै छै न त बोलैले
गर्मी मे तऽ की बताबू कुछो करै के मोन नय करै छै
ओहि बात छै बड़ी दिक्कत भए जाय छै
बड़ा टेंशन भए जाय छै गर्मी मे कोनो काम नय पार लागत।
कोनो नय कोनो भी नय लागत
एतऽ गाँव मे तऽ एते छै बिस पिपरी आओर सब काटै छै चूल्हा पर खाना बनबै मे एते दिक्कत हइय एते दिक्कत हइय पुछियौ ने आओर गर्मी छुट्ट टी मे आबियौ तऽ आओर मतलब सासू माँ छथिन आओर हमर जे जेठानी सब छथिन सब चाहै छथिन कि बैठले बैठले सबके सबकुछ फरमाइश पूरा भऽ जे
वही बात छथिन न वही बात छै की करब बहिन यही सब तऽ होवे छै
आओर बाहर मे तऽ सब दिन गैस पर खाना बनबै के हमरा सबके शुरुए से आदत छबे नय करै चूल्हा के आब ओहि पर बनबै मे एते दिक्कत होइ छै आओर करबै भी की गाँंव सब मे पैंतालिस दिन बाद नम्बरो लागै छै गैस के
हँ इम्हर तऽ पचीस दिन बाद लग जाय छै लेकिन की करब एक टाइम मे छै न कि ब्लैके से लै छियै ने बहिन तऽ ब्लैको से नय दै देत आ पच्चीस सौ टका माँगत पैंतीस सौ माँगत अपन मन मर्जी जो माँगत ओना करैत छै
ओहे ने अब पच्चीस दिन के बाद नम्बर लागै पच्चीस दिन से पहिले गैस खतम भए जेतै तऽ प्रॉब्लमे छै ओहो मे
बहुत दिक्कत छै बहुत दिक्कत भए जाय छै की करब हम
शहर सबमे तऽ चलू लोग इंडेक्सन वगैरह कुछो कुछो अपने यूज कऽ लै छै गाँंवमे तऽ एकेटा चूल्हा के सहारा छै गैस के बाद
ओहीमे छलै
हँ अभी एते हमरा तऽ एते धुआँ सँ प्रॉब्लम होइय ओकर बाद एते गाँंव सब मे जे छै से हमरा सब के चूल्हा जे छै न किचन बनि गेल छै से चूल्हा अंगनामे साइड मे देले छै अंगनामे आब बुझियौ एते रौदा रहै छै ओहिमे जे छै सबके अब अलग अलग जे फरमाइश छै ओकर अलग अलग फरमाइश पुरैयौ
हँ बड़ छलै बड़ दिक्कत भय छै
हँ। आ सबसे गर्मी एहन छै ने सौंसे घमौरी आर भए जायत गाँव सबमे तऽ घमौरी से सइर पूरा शरीर लागे छै जेनाकि सइड़ जेते एते नोचे छै एते मतलब खुजलैत खुजलैत प्राण निकल जाइत ले
वही बात छलिय वही सब होइ छै बड्ड गर्मी लागे छै हा तऽ खाली पाइन पीलो आ बस खाली हमरा पाइने चाही कुछो नय चाही खानो यार मन नय करै छै खाय ला
छै खाना पीना तऽ खायले नय जाइ छै लोकके पानीये सहारा छै
ए बहिन अहाँ कार से जुटल छियै कार त बड नीक नीक काज दै छै सरल सरल काज दै छै बहिन पाय भी बड सुन्दर भेटै छैय
हँ
जुटल छियै
हँ एम्हरे जुटलोे दू चार दिन एकटा हमर दोस्त रहे ने उएह ब तेलक रहे कार्य एप के बारे मे त उहे हमरा जोड़ देलक य हमरा ओ सब बुझेल आबे छै ओते
नय नय ठीके छै भले छले करलियौ जल्दी जल्दी सब कार जतेन टास्क देले ने अहाँके ओत टास्क पूरा कर लियऔ जल्दी जल्दी बड् सुन्दर पाइ भेटत अहाँ के हमर बात त मानू हमर तऽ मीटिंग भी अटेंड करलियै बड सुन्दर सुंन्दर बात बतबै छथिन सर समझा के मिलै छै समझ समझदारी होइ छै बहुत मतलब बहुत ज्ञान दैत छै बहुत बात बुद्धि दैत छै बहुत की कहब बहिन बड सुन्दर छै और की चाही हमर लोग सबके घर मे बैठे बैठे के काज मिल जाइ छै तबुओ कर लेलु घर में बैठ बैठलु ओसे भी बैठ के रील्से ने देख तऽ ओर की करब हमलोग इसे अच्छा हमर लोग को अपना सब के बातो भय जाय छै काजो भय जा कुछो कुछ ज्ञानो भेट जाइ छैन
मनोरंजनो भय जाय छै कनीटा मोन बहटारल चैल जाय या
हँ
चलू ई तऽ बहुत अच्छा छै घरक महिला सबके लेल
बड अच्छा छै बड अच्छा छलै बड अच्छा छलै ओर सब बतबू बहिन
और की सब प्रोग्राम बनै या गर्मी छुट्टी में
कुछो नय अखनी बनल छै बहिन कुछो नय बनले आब देखैत छियै किछो किछो करब हमहूँ सोचै छियै जायब फरा कंटा घुमा देब बच्चा सब
आब तऽ मलेमास खतम भेल यै फेर शादियो बियाह के सीजन शुरू हेते शादी बियाह छी अहाँ के रिलेशन मे करो किने रिश्तेदार
हँ छैय ऐत दू टा के छै रिलेशन मे आ की करब गर्मी त छै ने मन ई नय कहै छै हम मालिक कहै छै की सतीश के बहिनक के शादी छलै कहै छै नय जाएत बड गरमी छलै
गर्मी तऽ छबे नय कलै लेकिन की कर लोकोग रिश्ते रिश्ता नाता तऽ निभाबैए ने पड़ै छै
हँ ओ बात तऽ छै लेकिन हमर मालिक कनिटा दोसरे स्वभाव के छै
ह
तऽ से
चलू देखियौ केना की होइ छै
आओर सब कहू बहिन ठीक छीयै ने अहाँ के बुच्ची आर केहन छै
सब ठीक यऽ
सब ठीक यऽ
तऽ गर्मी के छुट्टी नय होइ या की काल हो जाइया फरमाइश हिनकर सब के खतमे ने होइ छनि ई बना दिय ओ बना दिअ मोबाइल से डिश देख लै छथिन आ बस बनबति रहु आब अहां किचन मे मरति रहु कोई मतलब नय छै बना बना क खाली खिलबति रहियौ नया नया डिश सब हिनका आरके गर्मी लगै छै हमरा सबके तऽ गर्मीए नय लगै छै
देखियौ ने अभियो एतना खाना बनल के रखल छियै लेकिन कुछो ने भेलै कुछो ने खल खाईल बगरा सब भी ओनाही सुतलै रहले गर्मी खातिर हमहु कहलियै सुत जो शाम होते तब खेलै लए जाइत
हूं अच्छा छा भला खाना रोटी चावल बनल रहत तब कहत मम्मी पास्ता बना दो मैगी बना दो अइ तोर जे बनल छौ जे देह मने खइबही तऽ ताकत अ तऽ से नय खेतै
नय ने खाय छै की करब बहीन नय खाय छै बड बदमाशी करै छै एते लड़ै छै ने
वहे न कहलौं बड़ी दिक्कत एकरा सके की बताबू ठीके छै हमरा ने कनिटा काम छै फेर करब
ठीक छै